हेलो
हाँ हेलो।
हेलो हाँ कि हाल चाल छौ बहिन।
सब नीक छै अपन कहूँ।
हाँ हमे भी नीक छियै। जेना हमे अहाँके कॉल केने छियै कि कतहुँ घुमे फिरे के प्लान बन रहल छै कि?
हाँ।
चाय पियै छियै की अहाँ।
हाँ चाय पियै छियै तनि नश्ता करय छियै।
ओं अच्छा अच्छा सच कहे छियै जेना देखू ने दिल्ली के एहि भीड़ भाड़ा प्रदूषण से हम त तंग आ गेल छियै कतहुँ एहन जगह जायके माना छै, जहाँ शान्ति हो सुन्दर संस्कृति हो, आ सब से पैघ बात नीक- नीक खाना भेटत मुदा समझमे नहि आबि रहल अछी जे कतैय जाइ। हेलो
हँ हँ हँ आ- ठीक सुनि रहल छियै हम घर पर छियै अहाँ - - कतऽ रहल छियै आजकल
अगे हमें तऽ अपने घरेमे छियै जेना अहाँ कहू ने अरे अहाँ के सामने में मिथिलांचल के बेटी बैसल अछी अ अहाँ सोचि रहल छी कि एहि बेर हमर गाँव प अ पूरा मिथिलाञ्चल चलू। हम अहाँ के पूरा मिथिला घुमाएब अहाँ तऽ एते बार कहलू जे मिथिलां चल देखनाय अछी तऽ एहि बेर प्लान फाइनल करू ने
नय नय हमर पास टाइम अभी नय छै
हँ तब की करब फिर मिथिलाञ
कोइ और प्लान कोइ कोइ और कोइ आओर प्लान छै तऽ बताउ।
देखू हमे तो सोचले रहु कि अक कनिक अहाँ सङ्गे घूमे फिरे जयब लेकिन आब अहाँके लगे त टाइमे नइ छै तऽ की करब तब। रहै दहु ने्स्ट टाइम फिर अब की जे छुटी इ होइत बाल बुद्रू के स्कूल कऽ तऽ फिर चलल जायत, कही प्लान बनत फिर घूमे जाय कऽ ओर का
हाॅं तब चलब, छुट्टी टाईम तक चलब, बाल बच्चा सब ले के। पहले टिकट करा लेब, तब समान पैक कर लेब, तब किछु किछु खाइके समान ले लेब, तब चलब।
हँ। ओ तऽ देखू, कहीं जे अगर अहाँ जायब तो अपन रास्ता- बिरास्ता के जे स्थिति परिस्थिति रहै छै, ओकरा उपाय तऽ कऽ के ने जायके पड़त।
हॅं- हॅं अभी तऽ खैर हम सोचै छियै, कि कल हम बाजार जायब।
केना किछु- किछो जरूरी काज छै की अहाँ के।
हँ ती तीज त्यौहार आबै छै।
हँ सही मा हमे तो। हँ -हँ।
मिथिला के तऽ लोक त्य- त्यौहारपर अहाँ सब किछु आ समान खरिदे के होइ छै ने, सभ।
ए बहिन की कहु हमे, हमे तऽ एकदम बिसराये गेले रहौं। कि देखू ने तीज त्यौहार। ई जे पातनि छैय कते नीज- नजदीक आ गेल। आय हमरा आर के तऽ कुछो तैयारियो नहि छै, तऽ चलू ने त कल हमहूँ -हमहूँ सङ्गे अहाँ प्लान। तऽ देखू ई तऽ सुहाग भाग के चीज छै हँ। कलके प्लान रखू ने तऽ, दू बजे के बाद कऽ, हमरो आर बेटी सब आ जयथिन स्कूल उल स, ओकर बाद फिर चलल जायत। दुयो संगे चलब, हँ दूयो संगे चलब आ जे किन बाक छै से कीन उन कऽ, आ फेर अपना वापिस हो जायब घ
हूं- हूं आ साड़ी के भी साड़ीके भी लेबेके छै, पहिले साड़ी लेबऽके तब ओकरा ब्लाउज सिलाबै देब पड़ी।
ना -ना ओ तऽ सही कहलहुँ, जेना ब्लाउज भी अगर अहाँ आठ दिन, दस दिन, पन्द्रह दिन पहिले ना देब, तऽ निक से सीओ के ना देत। टेलर सब आ भीड़ो- भाड़ तऽ रहे छै ने पर्व त्यौहार में। एहि जेना तीजके त्यौहारके, अच्छा अहाँके घर में की विध छै। अ तीजवा कऽ तीज करेके?
हरे मतलब तीज के कहल जाइ छै, हरि, हरित हरितालिका तीज। हमेशा महिला सब प- पति के दीर्घ आयु, आओर सुखके कामना करै छथिन, उपवास करिके। आ प्रायः दू दिना उपवास रहै छथिन, पहिला दिन व्रती, आ लोक घर में शुद्धता राखी पूजा आरम्भ करै छथिन हं।
हँ।
आओर रातिमें गीत गायन आ झुनक हँ।
हँ न- न ओ तऽ सही छै, जेना हम- हमे देखले छियै हमरा अर घरमे तीज नहि ने चलै छै, हमरा अर सास नै करै छथिन। तऽ हमे तो नहि उठे-उठाई ले रहौं, हमे तो पिछला साल से उठायले। छियै, ओ आर पहिले हमे नहि करै छलियै तऽ हमरा आरके ओतना मालूम नहि छै, जेना हमे देखले छियौ की ओहरमे सबके जे व्रती सब रहै छथिन सब पूरा सुहाग के जोड़ा में एकदम नौखी कनिया नियर त यार सायार होक महंदी उनधि लगा कऽ नाक पर से सिन्दूर उदूर लगा कऽ आ खूब नीकसँ तैयार होइ छथिन आ भरि दिनक के निर्जला उपास करै के पड़ै छै दिन राति चौबीस घंटा क आ आर जे थरिया म फूल पुष्प जे रहे छै पर परसादी ओकरा आर में जाने छियै पेड़ कियो रहैत छै आ ठेकुओ रहैत छै।
रहे छै। हँ हां। ओ सब प्रसाद छै। हँ। आज कल तऽ रेडीमेड मिलैत छै। एतना बनाबैके झंझटके रखहो लेकिन हँ कभी जभी बना लेै छियै कभी मार्केटसँ ले आनै छियै।
हँ ने तऽ की करब बहि अकला शरीर के बालो बुतरू के तो देखे के पड़ैत छै। आ जेना जे परसदियो बनैत छै ओ एक दिन पहिले बनैत छै। नहाय खा कऽ आरो दिन तो फिर नहा खा के दिन तो काज दुनिया भर के हो जाइ छै तऽ अब नहि सम्रार होवै छै। पहिले जेना देखू घरमे ज्वाइंट फैमिली रहै छलै संयुक्त परिवार रहै छलै। तऽ दादी चाची काकी सभ मिल कऽ एक जगह बैस कऽ आ नीकसँ अपन जे बनबैके रहै से बना लेबे छलथिन। आ अब तो एकला परिवार घरो देखऽ जेना नौकरियो चाकरी करै यै अहाँ तऽ अहाँके नौकरियो के काजो के देखे पड़ैत छै घरो के काज देखे पड़ै छै कतना टाइम भेटात क एहू सब बनायब
ने ब
लेकिन जे शुद्धता लेकिन जे शुद्धताके बात करब अहाँ तऽ देखू अपन घरमे जे नीकसँ साफ सफाइ कऽ के किछु प्रसाद बनायब तऽ ओकर बाते अलग होबे छै।
ओ सबमे तऽ मोन लगै छै तनि मनोरञ्जनो तऽ भऽ जा छै सब साथमे मिलके करैके।
हँ।
आ अइसे भी लोक कला माध्यमसँ हँ
हँ हँ।
पिछला सालसँ ने?
हँ हमे भी पिछले साल से उठेने छियै। ई बार हमर दोसर तीज तीज होअत।
आ एहिसँ भी तीज त्यौहार सब तऽ सामाजिक मेलजोल छै ने।
हँ। आ देखू ने जेना यही बहाने तऽ गाँव घर क सब महिला सभ एक जगह जमा होके पूजा पाठ करै छथिन। एक दूसरा के गोर लगै छथिन सिन्दूर दै छथिन कतय नीक लगै छै।
हं-हाँ एकदम सही कहै छियै।
ई तऽ आधुनिक समयसँ परम्परा आबै छै न इएहीसब परम्परा तऽ आदमीप प्रभाव पड़ि रहल छै आजकल
सही बात छै अपन देखो अपन जे संस्कृति रहै छै बहिन अपन जे संस्कार होए छै उ एगो अपने आपमे एगो अनूठा अम्म की कहल जाय ओकराके एगो अलग एक्सपीरिएंस होय छै आदमी जान कऽ
हूँ हँ आजके तऽ आधुनिक समयमें परम्परा तऽ प्रभाव पड़ै छै आ ई तऽ भविष्य ही बचि सकै छै मतलब अधुनिकताके संगमे चुनौती एतना आबै छै न कि शहरीकरणके कारण लोग इतना दबावमे आ छै आ जाय छै काम उम के चक्कर मे कि लोक पहले जेसन आब आब व्रत अनुष्ठान कहाँ लोक निभाबै छै
हँ हँ सही कहलऊ आब तऽ जेना हर चीज तऽ एगो फोर्मेलिटीए के बात हो जाइ छै लेकिन देखू जे अपन मिथिला के जे रीति रिवाज छै उ ओकर अपने एगो सुख होए छै ओकर अपने एगो अं जे काज होबै छै सेकरा अलगे एगो रौनक होवै छै कि घरमे कितना नीक स धोआ पोछा क के नीप नाप कऽ सब तैयारी करै छथिन तीज त्यौहारक
हँ अरे मि मिथिलामे तऽ हँ कहूँ कहूँ
हँ हमे बजै छियै जेनाक हमे ई बजै छियै कि अभी लगले रक्षा बंधन आय जे भाय बहन के पाबनि छै कते नीक लगय छै जे भाय बहिन दूसरा के आशीर्वाद दय छथिन मिठाई खिलाबे छथिन राखी बानधय छथिन
हूँ हूँ आ मिथिलामे तऽ तीजक अवसर पर मने ठेकुआ तिलकुट खीर दही भात पुआ लड्डू बड़ी मीट पकवान बनै छै
हँ हँ देखू मिथिला तऽ मीठाके मामलामे आ सबसँ आगे छै जेना मीठा के बिना तऽ कोइयो चीज अधूरा छै कहियो काज आ देखू देखल जाय तऽ जे मिथिला के पारम्परिक भोजन छै सेहो मीठा दही अ चूड़े छै
एह
दही बूंदिया चाहे दही चूड़ा इअर बिना तऽ सब काजे अधुरा छै
हूँ ठीक छै अब
चलू ठीक छै तऽ कल अहाँसँ बाजार जाय लगे भेटात ठीक छै
ठीक छै ठीक।
चलु ठीक।